हाँ की हाल चाल अपनो ठीक है खाना उना खेल हमर तऽ भऽ गेल
एक कहु गेल छलौं हे कॉलेज बुझ बुझलियै इंट्रनशिप वला कते परेशान करे से तऽ बुझते छियै अहाँ
हाँ ई तऽ बुझे छियै बीए मे तऽ हमहहुँ छी तऽ बुझे छी बी ए के कनि हमूँ सब रकम बुझे छी सुनलउहे आहाँ आर के त इंटर इंटर्नशिप के कोनो ए्गजाम जाम भेलया
हाँ की कहूँ काल्हि गेल छलहुँ ये रिपोर्ट लै लए इंटर्नशिपके आ आ काल ऐते धूपमेत ऐबे केलु है बौआ छीछीयिके से बुझलु आइ ए्गजाम छल आ तऽ गेल छलियै तऽ एते भीड़ छलै हेन आ उ रोल नम्बर एडवाइस दै छलै तऽ ओ तऽ हम हमर शुरुए मे छलै रोलनंबर भीड़ हो गेल तऽ एना नहि होय त तते ने भीड़ रहय छै कुछ कहु केला ने सर सब जे छै अती ह मुँहो से क्वस्चन सब पूछैया
मौखिक पूछै छथिन की
तऽ भाइ बा ओकरे कहै छै ने तऽ भइ बा पूछै छथिन बहुत से एन क जादातर हमरा जेना अपना आर के ऑनर्स अछि
हू
ओहि पेपर धिया पूछै छै जादातर के अहाँके ओहि पेपर मे केहन रुचि केना रुचि के मतलब बहुत एहन कुछ अथी प्रश्न छै से पूछै छथिन
अच्छा काल्ह तऽ हमरो सबके छै यै तऽ हमरा आरके की हेतै
तऽ जा कऽ अहाँके आ फोन कलहुँ हेँ तऽ कहि देलहुँ हेँ मुँह चको च ऑनर्सके बारेमे बेसी पूछै छी तऽ उसभ पढ़ि लेब तऽ शायद भऽ जायत
अच्छा हमरा खैर हिस्ट्री ऑनर्स ऐछ अपनार के इति इतिहास एछ ट इतिहास मे ते जादा क पढ़ि लेलहुँं तऽ कुछ कूछ यादो अछि आब देख की पुछता मास्टर हुन ओ ओ सब तऽ कते से सवाल आबे छथिन ने जे कुछ पते न चले हे कोन कोन कोन से लाबै छथिन सवाल सब कुछ पूछ दै छथिन आब कतय से आब ओतेक थोड़े ने इतिहास के बारेमे जानै छियै अपना लोग
ईसभ छोड़ू कहू त अहा के औनर्स रखने छि कि ऑनर्स के दू भ ाग मे तऽ बाँटल हैत
हँ दू भाग बाटने
तऽ की कहै छै कोन पेपरमे बाँटलियै
पेपर पाँच आ छओ बँटने छथिन
हमरा आर तऽ आठ न आ नओ पेपर छै
हमरा आर के पाँच छौ छै
अच्छा तऽ ऑनर्स के पाँच आ छौ पेपर मे कोन कोन य छै इतिहास मे दू भाग मे जे इतिहासके बँटने ओकर नाम याद य
नाम हँ याद यए
दुनू पेपर के नाम
वर््ड हिस्ट्री एछै ने एकटा
वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास
विश्व इतिहास
हँ
आर एक के अभी याद नहि रहल याद अछि मगर दुूनू याद एछ कनी जब पूछे नै तऽ कनि याद भुला जाइ छै ने सबके होइ छै
हँ तऽ पैढ़ लेब कियकि काल्हि सब इएह सब एहने एह एहने प्रकार के क्वेश्चन रहत तऽ कहि देलहुँं आ कनि पढ़ि लेब
अच्छा फेरने नीक कहि देलहुँ यएाद तऽ किछु पैढओ लेब
हँ
आओर सबकछ पूछै छथिन सर
नहि नहि ओर की पूछता ओर की अहाँ सब्जेक्टे के बारेमे विषयेके बारेमे पूछता कहलहुँ अखन तऽ आम मौसम छै
हँ
अपना मिथिलामे आमक कहै छै बिजने पीजन मतलब चलि रहल छैय आम खेलौ हे कि नै
हँ से तऽ खेललहुं अपना तीन गो गाछी आय मे से छलले फरल तऽ गेल छलौं ह घर पर ने तऽ काल तऽ एबे केलहु ने हम घर मधुबनी जतय रहै छल ओतय एबे केलहुँ कालहि म तऽ चारि दिन पाँच दिन तऽ रहलहुँ घर पर तऽ खेलौं आ अहाँसभ खेलहुँ ने
हँ हम खरीदए के खाय छी हमरा गाछी वृक्षी मे ने फड़ल यऽ तऽ हम खरीदियए के खाइ छी तऽ उएहम कनि मनि ह्म
एना बहुत नै छलए फड़ल मगर जे कुछ भी फड़ल छलए मगर छलेया किशुनभोग सब जे छलेए या से सब तऽ नहिए फड़ल ई कल तिया मालदह ईसभ छल फड़ल तऽ उएहसभ लौलक मम्मीसभ मम्मी भैयाजीसभ लोलखिन हेँ तऽ पा अथि गोरने छलखिन तऽ पाल पर देने छलखिन तऽ पाकल छलेए तऽ गेलौं तऽ खेलौं यैए हमसब
हँ तऽ की कहैत छै एखन तऽ आ आ आमके सीजन जादा चले अपना मिथिलाञ्चलमे बेसी से बेसी आदमी जब आम के गाँंव सबमे जे कहै छी बात ओइसे बेसीसँ बेसी आम आ चूड़ा बड खाइ छथिन मतलब आइ खाना नै बना आमे चूड़ा चलते से वला सिस्टम ज्यदातर होइ छैय
हँ हँ से तऽ होए जेनाकि रात कऽ कोइ अगर केओ किनको मोन अकैछ गेला खाना बनबे से आख आम के सी सीजन छैय तऽ कोइ कहता कि से आमे चूड़ा खा लिअ की खाना बनायब गर्मियोे के मौस तल छियै ऊपर से
सबसे फेमस चीज ये आ अखन की कहै छै जे सीजन में जे गउ कोनो भंडारा हैत तऽ देखबै एगोक के तरकारी कऽ लेत चूड़ा दऽ देत आम दऽ देत दूगो के आ दही दऽ देत ओतऽ जें आम चूड़ खा जाइजो
वएह हबे करै छै ह ई सब तऽ अपना मिथिला के एकटा ई पता बहुत नीक भोजन भेला प्रसिद्ध भोजन भेला कि आम चूड़ा दही आम चूड़ा ई सब बहुत नीक लागैत रहै छै
हँ अ चूड़ प्रसिद्ध छैय अंऽ तब आओर ऊपर से आओर ऊपर से अथी जे हइ सेहो यइ की कहै छै तऽ दहीयो चुड़ा अछि अखन सब के भोज सबमे भंडारा सब जे हैत जादातर देखबै इयेह हे हैत
हँ
आमे चूड़ा एक बेर हमरा आरके बुझलियै एक बेर हमसभ घर पर रहू तऽ आम बड बड फोड़ल रहे बड्ड फोड़ल रहे तऽ की कहै छैय बड्ड फड़ल रहे तऽ गाछी ताछी मे छले तऽ अपन एक बेर तोड़ाबे ले गेल रहिये गेलहुँ गेलहुँ जे आमके महीनामे तोराबै लऽ हमर चचा एगो छथिन जे कनि मतलब हमरे आरके एजके छथिन
हँ
बुझते छियै अय एज मे आदमी के पागल पंती हुनका ओ ल गेल की लकसी लऽ क आम तोड़ ले तऽ हमहुँ गेलहु पहिले क हमहूँ आम तोड़ मतलब सछिया गाछ छै हमर आ हम छोटका चाचा के तऽ की कहै छै हमर पापा दू अथि चाचा दू भाय छथिन हमर दादाजी हुनके बेटा छलनि ने छोटका दादा के बेटा गाछ पर से तोड़े छलै तऽ हमर भाइयो गेल तऽ हमहुँ दौड़ल गेलहुँ एगो नहि होइ छै बच्चामे जे दौड़के चल आम तोर हो तऽ कहि हँ आम तोड़ि लेतहु अपनामे से तऽ अपना आरके नहि देतउ
हँ
गेला लकसी लऽ कऽ तऽ हमहूँ गेलियनि पीछामे भाइयो चलि गेला ओ जे आम तोड़ै छलखिन ह नऽ से लकसी नीचा गिरा गिर गेललन हुनकासे मतलब छोड़ि देलखिन रस लक लकसि जय लऽ के आम तोड़ता
ओ जे छोड़ देलखिन तऽ हमर भायके माथापर गिरेवला छलनि हम ओकरा धकेलि देलियै तऽ ओ हमरा मतलब कहै छियनि ठौड़े पर गिर पड़ल हमरा तऽ कटि कऽ गेलहुँ तऽ बहुते उ सोचियो अइ बाप रे छओ गोटा के बाहर छओ गोटा का अन्दर से लागल रहे बारह गोटा
बा बहुत घाव भेल हेतऽ त
हू हमरा त खाइ नहि छलियै बुझियौ ओहि टाइममे आमके सीजन हमर माँ की करै छलखिन हे आम के गड़ि दै छलखिन आ मि मिक्सर मे ध के पीस के आ चम्मच ल के ओकर रस एक ठोप के दय छथिन देलखिन पूरा मतलब फुलि गेल छलनि ठोर सब
हँ
ओ चोट तऽ बुझिते छ तेहन होइ छै फूलि गेल छलए पूरा हँ फूल आमक महिना छलए सब जे हमरा घर मे आम खाइत रहै छलख हे ने मम्मी पापा सब आम चूड़ा एकदम देखै छीय बाल पर त आम तऽ एकदम कटगर कटगर रहैया तऽ ओसभ खाइ छलखु ह तऽ हमरो मोन करैत छले आम चूड़ा खाायके लेकिन हमरा जे से पूरा फूलल छलनि कि पूरा ठोर सटि गेल छलै मुँह बाबा नहि दै छलै
हँ
तऽ हम आम मतलब भातो दालिओ जे कहितियै रोटी सब्जी सभ नहि खायल होइ छलै
आ
हमरा बुझिय बारह तेरह दिन जैसे हम आम के रस आ की कहे छै दूध आ अखन जे टोस बिस्कुट आबैय ओकरा गा गुड़ के एकदम गला क पानि सनक बना क चम्मच लेके एक ठोप क दै छलै तब पियए छलियै
ह
बड फूल गेल छलनि आ सब जे खाइ छले आम चूड़ा तऽ बड्ड मोन लगल रहै छले कि हमहूँ आम चूड़ा खैतहुँ लेकिन नहि हो पबैत छले ओ दिन ओ ओ समय हमरा बड्ड याद यए कि आम चूड़ा रहै छलए लेकिन नहि खै पेलो
ई तऽ बुझै छियै ने कि ओ सभमे अहाँके यादगार भऽ गेल अहाँके
हँ दुःखक समय सब रोजगार होइ छै
तऽ दुःखक समय तऽ बुझिते छियै सबके याद रहै छै भली सुख के समय याद रहे न रहै मगर दुःख के समय याद रहै त आमक सीजन मे अहके हँ ई होइ छै बहुतके भ भऽ जाइत छै की कर
पढ़ाई तढ़ाई जे जेहो छले सेहो चौपट भऽ गेल छले कियि ट्यशन सब नहि जा प छल स्कुल सब तऽ नहियए जा पबै छल विद्यालय सब कुछो नहि जा पबै छल कियाकि द भ जाइ छलै कि आब ओहन घाव छलै ठोर मे आन जगह र मे रोच आदमी चलि जाइ छै लेकिन ओ जे मुँहे पर छल के बगल में सर आबै छलखिन पढ़बै ल हुनका लग नहि जाय पबै छलनि एक दिन एक दिन सर के आगा में बैठल रहिये सर जे पूछेतिह ने गामछा लऽ कऽ मम्मी लपटा देने मतलब तैयो आठ दिन भेल रहे तऽ मम्मी आ पढ़ ल जे भी
अ
सवाल कोना भेलौ की भेलौ तऽ कना गेल सब की कहै छै नहि कान राधा नहि कान सरो मतलब माया मे आब के हमरो आम के जूस खरीद के देने रहे ई पिय लिअ तब हम चम्मच व कनिक पिय
बेर
आ ताके बाद एलियै ने तऽ तऽ घर पर ओहि दिन हम चिय ओहिके बाद नहि जाय जब तक टाका नहि कटले तब तऽ जाहि दिन जे टाका कटल हमर ओहि दिन मांस कनि जुड़ि गेल रहे आ
अच्छा
चिपड़ चिपक गेलै घींची जे छलेथे से बड़ दुखाइ छले जेना कनि कनि भूर भऽ गेल एखननो कनि मनी दागी अछि की करबै लए तऽ जबबे आम सीजन आबै तऽ ई चीज याद परिये टा जाइए
ई ते सब ई ते अहाँ के यादगार सब दिन के लेल भए गेल अहाँ एते याद जरुरर रहत कि आम के सीजन मे हमर चाचा छलखिन ओ लकीसी गिरा के हमरा ठोड़ फोड़ि देने छे आ घाव भऽ गेल छले बहुत बड़ा ई सब तऽ याद रहत अहाँके जब जब आम किस सीजन होताई तब तब
पूरा रस्ता खून छर छर इहो नहि के हम दाबि केने हम अपने याथ से दबने रहिै आ खूब कानै छी छियाय तऽ हम गाछी से एलियै ओतए जे हमरा घर लग मे जे मंदिर देखने हेबे ओतए की कहे छै। एगो दादी छलखिन से एना के देख लेलखिन आ एको बेर नहि पकड़ के लऽ घर पर तक छोड़ देलक अपने एलहु कानइत मम्मी देखलखिन त खूब काना लगलखिन तऽ की कहै छै मम्मी